हेलो हेलो
राधे
राधे- रधे राधे- राधे
हँ बोल बहिन की हाल
हमर तऽ ठीके छैय तू अपन सुना। आ की बतैयौ इसकुल में ह आय की बतैयौ इसकुल मे बात करते करते मुंह द मुंह में दरद हो गेल।
की करबही यही सब छैय जमाना बच्चा बुतरु के पढ़ाना कम बड़ी मुश्किल छैय।
घरो मे तऽ उहे सब हाल छैय ने बात इह छैय ने। घरोमें चेन से थोड़ी कर रहलिय है।
क करबी वही सब छैय। पैसा जे ने कराबे।
हँ पैस पैसा जे ने करवाबै।
वही सब छेबे करै पैसा पीछे जमाना भागि रहलै हन बहिन की करबही। ऐसे चलै छैय दिन दुनिया ह।
बहु हँ पैसा छैय तऽ सब
नहि छैय। तऽ पैसा चलते तोरा हाथ दर्द कर जा हो कि मुँह दर्द करी जा हो।
मुँह ज्यादा दरद दे रहल छैय।
हँ
आ टेंशन भी हो जाइ छैय ने कि कि की हो रहलै की हो रहलै सब सोचे पड़ि जाइ छैय।
बच्चा बुतरुक ओतने हल्ला करतौ ओकरा पीछे दौड़ही भागही बोलही यही सब होइ छैय तब बड़काके पढ़बैसँ जादे बचबेके पढ़बैमे दिक्कत होइ छैय होइ छैय कि नहि।
हँ हँ तब की पाँच गो बच्चा पढ़ रहलोे पाँचो के एके बार टॉयलेट लगता आ प्यास लगता। एका एकी सब बोलतौ पानि पीने जाना है टॉयलेट करने जाना है। आओर करते रहब सब एकारायके।
घरो मे आदमी बच्चा बुतरु कैसे सम्हारे छैय ऐसेे थोड़ी होइ छैय। होये इस सब होइ छैय दूगो पैसा आ जाइ छैय हाथ मार के तनि मुहे ने दर्द देै छौ आ दू पैसे ने आ जेते तौ बाद में से बात छैय।
इ त बात सइये ह बाद किछ पैसा
अभी लगे ह तो क की पता क देत किी नहि देत पैसा ने
ह ह ई त लगर लै कि देव की नहि देत अभी तक ककरो देेलक य नइ नऽ
ओतना मुँहमे दर्द उइठ गेलहु सएहे कहै ल चाहै छी की
की बोललो दी
हेयो यही ने सोचे छै मुह दरद रहलै इतना पैसा देत कि नय देत पता नय
पता नय हँ बहुत सुध ओम हरिओम पर गए हँ आबू छै ने बात कर तऽ मजा नु सिम्पी ऐल छै ससुराइरे मे नऽ रहै कल्ले हँ ससुराइर से एलै उहे सोचलियै मिलिये कि नय मिलिये फिर सोचलिया मिल - मिलियै कि नय मिलियै ओकर हसबैंडो नऽ आयल छै
ओ
सोचले सोचलियै मिलियै की नय मिलियै
चरखी
नय तऽ साथे चैल जतै
ओ वहीस से नय
मैसेज कैले रहिए पहिले पहिले तऽ हम अपन हम अपन ट्यूशन वाली मिस से पूछलियै की मिले केँ चाही की नय मिले चाही बोलकै हँ मिलना चाहि तब मैसेज केलियै तऽ कहलकै कि अभी हम बाजारमे छियै साँझे घर आबे छियो
ओ तो की सोच कऽ नच मिलै लऽ चाहै छै जैसे भैयए केँ चलते की अइ गे हेलो हेलो कहाँ चैल गेलही गे हेलो कहाँ छै ही गे